ह
हेलो एलो एलो नै ओ
नहि नहि एलै
ह तू खेलि ही किछो
हँ हम खेलियै हम एकटा रोटी आ खीर कनि रातिमेलियौ ने खेने छेलियए आ भगवान के जे भोग लैग जाय छे गेलियै भ गेल लगहुँ झाँपि के राखि देलहुँ आब जखन सभ खेलक खाय लए बैसलहुँ तऽ खाए लेलहुँ हमम खे लेलऊं ये मा के माँ के दै छै तऽ माँ खूब पसंद नहि पड़ैत छै से भए जाइत छै ने
हँ
आब जहिया प्याज बला सब्जी रहल तहिआ तऽ पसन्द हिनका पड़ेलेन नहि पड़ेलेन हम दऽ दै छियनि जे बात छियै जे हम केना खायब भगवानके भोग प्रसाद आ प्याज बलामे आव ऐठ नहि छै बिन पियाजेके सब्जी बनेने छी तब कहलियै अपन हमहीँ खाए जेबै तऽ अनुपमकेँ खाना दै लए गेलियै ने
हँ
ओ कहलकै जे ओ जे झाँपने छी से के खेतै हम कहलियै हन खेबै त जहन तू खेबही ते तू भोग जखैन लगवे छीे तू गरमे तखने किये ने खाय ले छै छौ ओकरा राखियोकके नहि चाही तोरा हतके केओ प्रसाद द छौ तू ककरो इन्तजार कर रिची कनी छीही ने प्रसाद भेलै ने ओ तऽ प्रसाद कतनो नहि राखयके चाही
ह
ओहि ओ खायमे तोरा कोनो दोष नहि छौ जे हमर घरवला नहि खेलक, एखन कि हमर बेटा नहि खेलक। नवी के नक्षा
ओ खेलकै, हम ओ प्रसाद मुँहमे धऽ देलियै। ओते हम खेनै छियै। माँके उठेलियै ने, जागले रहथिन। एना-एना करैत रहथिन हम कहलियै खाना खा लिअ गरम छै। हम रहतै डरते, भात छै ज्यादा आय। कहलखिन हमरा एखन भूख नहि यऽ, तऽ आब की करितियै? तखन हम आब कऽ पैर एलहुँ।
ऊं ऊं ऊं। हँगे माँ, भगवानके कपड़ा सब छो। अगर अनुपम एतौ तऽ सोचै छियै कि जे ग र्मी वला कपड़ा सभ एगो दूगो बना देतियै भगवान के की कहै छी?
बना लिहँ, कपड़ा जे छै सेएह। ओना तऽ फेर जन्माष्टमी सेहो आबय बला छै।
हु हु, जन्माष्टमी आबय बला छौ, देखबौ अगर हमरा बुते बनि पेतौ। हेतौ तऽ जन्माष्टमी मे लोगो बना देबौ जीरोए साइज के छथुन न।
नहि, तीन तीन नम्बरके छथिन हमर।
तीन नम्बरके छथुन। हँ गे गुड़िया, तऽ तोरा जीरो नम्बरके दे रहौथिन।
नहि, गुड़ियाके छथिन पाँच नम्बरके। हमर छथिन तीन नम्बरके।
आओर हम बनबै छियै ने, अन्दाज सभ बेर तऽ पैघे भऽ जाइ छै कपड़ा। की कहै छौ?
तऽ ओहिए ने तीन नम्बरके कऽ के तू देखबिही ने। तऽ ओ सभके साइज एकदम ठीक रहै छै।
अच्छा, आब देखबै तीन नम्बर।
हँ हँ तीन नम्बर कऽ के देखबे हेय। आ ओइसँ एगो दूगो मुक मुक। मुकुट जघिया संगहि संगहि से हो जा बनि दै छै। एकटा केहन सुन्दर देखबै छै यूट्यूबपर मे। गए किछु करैमे मोन नहि लागैए, बुझलिहिन। पता नहि। नहि, ई घर अँगना आब नीक लागैए, एक मिसिया नहि। की कहियौ।
हँ हँ।
आम कोन नहि आड खाना बनेनाइ ओ बुझै जे नहि बनेबै तऽ के छै बनेनिहार।
हँ।
आ बाकी काज? सभ कहबै ई कहबै आइ करबै, काल्हि करबै, आइ करबै, काल्हि करबै। आनन्द नहि छै किछु।
नहि, सुनही ने, हम सोचलियै ओहिए जे। गर्मीवालला तऽ एगो दूगो बना कऽ दऽ देबौ, ओहि बेर जेना देने दहिओ, याद छौ।
हँ, हँ याद छै।
ओहने टाइपके एगो दूगो दऽ देबौ, एगो जन्माष्टमी लेल हुनका।
हँ हँ।
आ मुकुत।
हँ मुकुत।
देखबै, मुकुट बनि जाय ने, सिख लेबै। कह, जेना रहतै तऽ बना लेबै आ अथी भगवान। पेन्ट जघिया नहि बनबो अबै छै हमरा। केना बनै छै।
भैया मे त भीड़। कोनो नहि छै, हमरा एलास्टिक नहि रहै छै ने, नहि तऽ हम अपनोसँ बना लेबै।
हमरा एलास्टिक भेज देबौ, तऽ खरीद कऽ।
बेसी नै कनिये ओना तऽ एतो चौक पर भेट से चौक पर से मंगा लेबै ने तऽ हाथो से कनिटा के बना लेबै हुनका साइज के पप्पा आनि दै छथिन ने बाबाधाम से आनने रहथिन दूटा तऽ ओ नमहर नमहर छलियै तकरा हम डाँर मे मोड़ मोड़िकऽ फेरोहेम कदेलियै तैयो क केना दिन भए जाइ छै आब करबै कि कपड़ाके नहि रहै छै आ कपड़ा तऽ ओ कनि मनीपशन अपप्शन रहिते छै
नहि तऽ देखा दिहे तू हमरा ने अच्छा ठीक छै सर्च कऽ लेबै नहि हेतै ने सर्च कऽ लेबै देखबै केना होइ छै ओ नहि क बनलियै हँ नेते डर नहि छै अन्दर ह ई एमहर दु तीन गो वला
थोरा ओते टाइम नहि ने रहै फुुरसतो ओते रहतौ तहन तु कु छली भी ह ततैलियए किछै
नहि एखन तऽ बैसले रहै छियै एखन की करै छियै एखन ओकरा सभ आबैसँ पहिले देखै छियै बनते ने तऽ बना कऽ राखि दै छियै तऽ ठीके रहतै आइ कालहि एगो वीडियो सब देख लै छियै आओर काल्हि बना लेछि
ओ मखमल वाला जे कपड़ा हेतौ
हँ
तऽ ओ कनिटाके हुनकर बेडशीट सेहो कनिटा बना दिय
बेडशीट तऽ बनेने रहि से तूे कहली पैघ भऽ गेलै
तऽ ओकरा दोबर कऽ कऽ दोबर कऽ कऽ हम बिछाबै छियै ने
ओ
बे सिर् तू देने रहहि ने पप्पा दिया पापा दिया भेज देने रहै
देखै मेखमल वला क कपङा आब हेतै कि नहि हेतै कियकि ओ तऽ अमनिया चाही ने ओ त लहँंगा बला बच्चा चल रहै तऽ उएह लहंगे वला के बनेने रहियै आब देखबै
ओहो छै है नहि ह एते तऽ इएह सूति कपड़ा कोनो छीट सबमे बढ़िआं रहै छै ने
हँ हँ
छीट सब मे हँ हँ सिन्थेटिक सुतीसमे सुती सममेसँ
हँ हँ बेैड तिरकी तोसख
बेडशीट तोसक हमर छैए तोरे बला गंदा छै
हँ तऽ ओ तऽ नॉर्मल चौखूट कपड़ा विचारू तरफसँ मोरि द भऽ गेल
हँ हँ हँ मोबाइल हँ मोबाइल वालला चौड़इ जी है
हँ
चौड़ाइ सिर्फ मोबाइलके आ लम्बाई
हु
मोबाल आधा आधा स कनि एक रती हल्का जायदा बस ओतबे टा आधे ओतबे सिंहासन हुनकर ओतबे टा छथिन ने
मोबाइल केऽ आधा
हँ कनिये बीस हल्का
अच्छा ओतऽ लमबा आय चौड़ाइ मोबइल ए तऽ सिम
हँ हँ हँ
ठीक ताकिया छ न
हँ
तकिया छौ ने तकिया
हँ हँ ताकिया सब छयिए
छै देखबै हतेक कपड़ा त बना देबे
आ नहि आ ओतेक जरूरी यए कए क नहि परेशान भऽ क टाइम बचत तखनै
हे परेशान भरि दिन तऽ बैसले रहै छै दुपहर के कि काम रहै छें माँ बैस कऽ मोबाइले देखै छियै ने या आराम केलहुँ हमरा तऽ निंदो नहि होइ छै लोक सुतो जाइ छै हम सुतबो नै ने करै छियै
कि
भऽ जेतै तऽ लऽ लेबे बना देबै त एखन सोचलियै कि अगर अनुपम एतै ने तऽ भगवान के द कपड़ा बना देते सूती वाला गर्मी मे तऽ ठीक रहेतै माँ के दूगो तीन गो भऽ जेतै तऽ
छैत बहुत कपड़ा हुनकर कोनो किछ कोनो पुरान किछु होइ छै जे अपने कनी खराब लाग भए गेलै तैं क क आ नहि आ साल मे तऽ हमरा तीन गो चारि गो गुछी गय नबका कपड़ा के जरूरी भए जाइ छै छै हुनका लै एकटा तऽ प्रश्नल देख एकटा जन्माष्टमी एकटा रामनवमी
हँ हँ रामनवमी
हमर इष्ट देेव रामजी छथिन तो वएह राम छथिन वएह कृष्ण छथिन तऽ रामनवमी दिन केना ने हुनका नया कपड़ा देबेन आ एकटा देवउठान
अच्छा हँ
देवउतठान दिना भगवान हां चारि महिना पर जागे छथिन चारि महिना शाइनमे रहै छथिन ना
हँ हँ हॅ
ई अखाड़क पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा आबै छथिन ओ भगवान निद्रा मे सइन ने चलि जाइ छथिन समुद्रप
अच्छा
आ चारि महिीना ओ जगत के भार शंकर जी पर दै छथिन शंकरजीके दै छथिन आब अहाँ एहि संसारके चलाबिय आब हम साइन करै छी
अच्छा ताहि दुआरे देवउठाओन दिन देवके उठायल जाय जगैल जाय छै छे हुनका तें हुनकर नाम छै देवउठौनी एकादशी
हँ हँ ओहि दिन उ जागै छथिन
हं अच्छा ताहि दुआरे कहै छै सभ चीजमे पिठार छिटही जा
तै ओहि चारि महिना हॅ आ तेँ ओ चारि महिनामे कोनो शुभ कार्य नहि होइ छै
ओ शादी बियाह सब
किछु होइत छै ने गृह प्रवेश होइत छै ओहि चा ओहि चारि महिना तु अन्दाजइज लिहेन
हँ हँ किछु नहि होइ छै आब ओ चारि महीनाक फैर तऽ फेर सही कहे छी माॅ गे देव उठौनी एकाद हेते तकर बाद से फेर नै कहै छला लगन सब हेै
फेर लगन सब शुरू भै जाइ छै हँ शुभ मुहूर्त सभटा
हँ हँ देखी सब चीज मने अथी के छै लोक ओतेक नहि पढ़ै छै नहि बुझै छै तैँ नै
वएह ने कहलियौ जे सबटा शास्त्रके नियम चलै छै जतेक एखन वैज्ञानिक जे चीज कहै छै ओ शास्त्र बहुत पहिले कहि कहि चुकल छै
हँ हँ
तू वैल्यू नहि देबही तऽ तोहर कमी छौ ने शास्त्रके वैल्यू नहि देबही तऽ तोहर कमी छियै ने
हँ
आ जे शास्त्रके भैल्यू दए कऽ चलै छै ओकर जिंन्दगी सुखमय छै
हँ छै ने सुख
आ दुःख ई ईसभ ई संसारी दुःख ई सब कोनो दुःख नहि छै ईसभ एनाही आबै छै जाय छै ई एहिना एहि संसारमे भऽ एलै भऽ एलै हन जे जकर जे कर्म कयल छै भाभी प्रारब्ध जकरा जे छै ओ भोगैेय पड़तै ओ नहि मेटाइ छै
जे जे कर्म केलकै हन ओ ओकरा फल मिलतै
मिलबे करतै ओ निश्चित छै ओ आइ मिलै काल्हि मिले हँ एहि जन्म मिले ओहि जन्म मिले बिल्ले
मिलले छै ठीक छौ मां एगारह मिनट भऽ गैलहु ठीक छौ राखै छौ
ठीक हँ हम हुँ देखैत छीय कनि